हेलो हेलो
हेलो हँ नमस्कार नमस्कार हँ हँ सबकुछ ठीक छै आपन बताउ ह
हँ हमहुँ ठीक छी आइ हम इंटरनेट आ आधुनिक जीवनक विषयपर चर्चा करय चाहै छी किएकि इन्टरनेट आब मानव जीवनक एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनि गेल अछि
हँ बिल्कुल सही कहले इंटरनेट आधुनिक यूगल एहन साधन छी जे दुनियायक करोड़ो लोग के एक दोसर संग जोड़ के रखैत अछि
बिल्कुल सच कहु तो आइ शिक्षा व्यापार मनोरञ्जन सञ्चार आ जानकारी प्राप्त करबाक अधिकांश कार्य इन्टरनेटपर निर्भय निर्भर भए गेल अछि
हँ बिल्कुल सही कहले तकनीकक विकासक संगङ्ग इंटरनेट मानव जीवनके बहुत सुविधाजनक बना देने अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे पहिने जतेक काज करबामे घण्टो लगैत छल आब ओहि काजके मिनटोमे पूरा कयल जा सकैत छै
बिल्कुल ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल भुगतान आ वीडियो कॉलिंग एहि परिवर्तनक प्रमुख उदाहरण अछि
डॉक्यूमेंट देखलु जाहि में इंटरनेट विकास क इतिहास पर चर्चा कयल गेल छल
इ बहुत रोचक विषय छै छोट वैज्ञानिक प्रयोग स शुरू भेल इन्टरनेट आओर वैश्विक नेटवर्क बनि रहल अछि।
बिलकुल
सच कहु त विद्यार्थी सब लेल इंटरनेट ज्ञानक एक विशाल भण्डार समान छै।
हँ आनलाइन पाठ्यक्रम डिजिटल पुस्तकालय आ शैक्षणिक वीडियो शिक्षा के बहुत सुलभ बना देैत अछि
हमरा लगैत अछि जे इंटरनेटक कारन गाम आ शहरक बीच दूरी सेहो कम भए गेल अछि।
हँ बिल्कुल सही आब दूर दराजक क्षेत्र मे रहनिहार व्यक्ति सेहो दुनियायक जानकारी प्राप्त कय सकैत अछि, छथि
काल्हिय हम देखलो जे बहुत रास युवा इंटरनेटक माध्यमसँ नव कौशल सीखी सीखि रहल अछि
हू बिल्कुल सही कयले प्रोग्रामिंग वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइन आ डिजिटल मार्केटिंग जेकरा क्षेत्रमे ऑनलाइन शिक्षा बहुत लोकप्रिय भए रहल अछि
सच कहू तऽ इंटरनेट रोजगारक नव अवसर सेहो उत्पन्न कयने अछि
हँ इ बात सही हर दिन क्रियेशन अ ऑनलाइन व्यवसाय क्षेत्र मे लाखो लोग काज करी रहल छथि
हमरा लगैत अछि जे इंटरनेटक सही उप योग व्यक्तिके बहुत आगाँ बढ़ा सकैत अछि
हँ बिलकुल सही कहिने ज्ञान प्राप्ति आ आत्म विकास लेल इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम अछि
बिल्कुल कल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ इंटरनेट एक औजार छै सफलता एहि पर निर्भर करैत छै जे अहाँ ओकर उपयोग कोना करैत छी
हूँ बिलकुल सही कहली ई विचार बहुत सही छै इंटरनेट लाभदायक सेहो भऽ सकते छै आ हानिकारिक सेहो ई उपयोगकर्ता पर निर्भर करैत छै
बिलकुल सच कहूं तो
सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बितौनाय बहुत बेर समयक बरबादी बनि जाइ छै
हँ एहि कारन इंटरनेटक उपयोग संतुलित आ उद्देश्य पूर्ण होयबाक चाही
बिलकुल हमरा विश्वास छय जे जे इन्टरनेटक उपयोग शिक्षा कौशल विकास आ सकारात्मक कार्य लेल कयल जाय तऽ ई जीवन बदलि सकैत अछि
हुँ बिलकुल आधुनिक युगमे इंटरनेट ज्ञान अवसर आ प्रगतिक द्वार खोली सकेत छी
सही कहिले इंटरनेट मानव इतिहासक सबसे प्रभावशाली आविष्कार सबसँ एक जे दुनिया के जोड़ी के ज्ञान औस नव दिशा प्रदान करै छै
हम्म बिलकुल सही कहला इंटरनेट आधुनिक जीवनक केहन हिस्सा बनि गेल अछि जेकर बिना बहुत लोक अपन दैनिक कार्यक कल्पना सेहो नहि भ पबैत
सही केहले संच्चारक क्षेत्रमे इंटरनेट एक क्रानतिकारी परिवर्तन लै अछि
सच कहू तऽ भीडियओ कॉलिंग मध्यमसँ दूर बेसल परिवारक सदस्य स आमने सामने
हेलो। सच कहो तो वीडियो कॉलिग माध्यम से दूर बैसल परिवारकऽ सदस्य से आमने सामने बात केनाई बहुत अद्भुत लगै छै हेलो। आरो